हेलो
नमस्कार मित्र कौन
नमस्कार मित्र हम ठीक छी आहाँ सुनाउ
हम ठीक छी सभ भगवानक कृपा सब ठीक अछि बहुत दिन बाद गप्प भए रहल छी
सही कहलहु अकालीसभ अपन अपन काजमे व्यस्त रहै छैत
बिल्कुल आय के विषय पर गप्प की गप्प करब
हम सोचि रहल छी शिक्षा क्षेत्र पर किछु चर्चा करी जाइ आइकाल्हि शिक्षा समाजक सबसँ महत्वपूर्ण विषयसँ एक बनि गेल अछि
बहुत नीक विषय चुनलहुँ वास्तवमे शिक्षा कोना देशक विकास आधार होइत अछि
बिल्कुल जब शिक्षा व्यवस्था मजबूत रहै तऽ समाज अर्थव्यवस्था आ देशक भविष्य सेहो मजबूत रहत
बिल्कुल सही बात मुद्दा एखनहु शिक्षा क्षेत्रमे बहुत सुधारक आवश्यकता त महसूस होइ होइत अछी
हँ विद्यालयक संख्या बढ़ल अछि विश्वविद्यालय सेहो बढ़ल अछि तब गुमत्व शिक्षा एक एना चुनौती बनाबे छै
आ ई बात सही अछि केवल भवन बना देलासँ शिक्षा मजबूत नहि होइत अछि
बिल्कुल-बिल्कुल असली बात अच्छी योग्य शिक्षक नीक पाठ्यक्रममे प्रभावशाली शिक्षण पद्धति
बिल्कुल हमरो एहन लागैत अछि कतको ठाम विद्यालय अछि मुदा शिक्षकक कमी अछी
हँ कतेको स्थान पर शिक्षक कति मुद्दा आवश्यक संसाधन नहि अछि
सही कहलहु कहलहु शिक्षा केवल किताब पढ़बाई धरि सीमित नहि रखबाक चाही
बिल्कुल-बिल्कुल विद्यार्थीक सम्पूर्ण विकास पर ध्यान देल जाय
बिल्कुल परीक्षा पास करब शिक्षा नहि अछि सोचबाक क्षमता समस्य समाधान नेतृत्व क्षमता नैैतिक मूल्य आ व्यावहारिक ज्ञान सेहो आवश्यक अछी हेलो आवाज आवि रहल छै
हँ आवाज आ रहल छै
बोली
आंं
आइ काल्हि बहुत विद्यार्थी केवल अंक प्राप्त करबाक लेल पढ़ैत छथि ई बात सही छै
हँ त बात सही छै
प्रतिस्पर्धा एतेक बढ़ि गेल अछि जे सिखबाक प्रक्रिया पाछाँ पड़ी जायइत अछि
बिल्कुल सही हमरा लागैत अछि जे शिक्षा प्रणालीमे ब्रिटन प्रणाली पर निर्धरीता काम होयबाक चाही
एकदम सही विद्यार्थी जे विषय के बुझि लेल तऽ ओ जीवन भरि याद रखल
हँ मुदा केवल याद करे-करे परीक्षा देलासे ज्ञान स्थायी नहि रहैत अछि
बिल्कुल वैसे अहाँ अपन विद्यालयक समय याद करैत अछि
हँ बहुत किछु याद अछि
बिल्कुल हमरो ओहि समय शिक्षकक सभक सम्मान बहुत बेसी कयल जाइत छल
हँ शिक्षक समान पढ़ाइवाला व्यक्त नहि बल्कि मार्गदर्शक मानै जाइत रहल अच्छा
सही बात एखन सेहो बहुत नीक शिक शिक्षक छथिन मुदा शिक्षण व्यवस्था पर दबाव पड़ल अछी
हँ कतेको शिक्षक प्रशासनिक काजमे व्यवस्थित रहैत छथिन जहिसँ शिक्षण प्र प्रभावित होइत अछी
बिल्कुल ई समस्या वास्तवमे गंभीर अछि
विद्यालयमे शिक्षकक मुख्य काज पढ़ाय होयबाके चाही
बिल्कुल अहाँके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रक शिक्षा व्यवस्था कते मजबूत भेल अछि
पहिनेसँ स्थिति नीक भेल अछि मुदा एखनो बहुत दूरी तय करबाक छै
केना
कतेको गामेम विद्यालय अछि मुदा संसाधन सीमित अछि
केमे आबैत अछि
कतेको ठाम पुस्तकालय नहि छैअ नहि अछि प्रयोगशाला नहि अछि कंप्यूटर के सुविधा नहि अछि
बिल्कुल सही जखन शहरी आ ग्रामीण क्षेत्रमे अवसर समान नहि रहैत तखन शिक्षामे समानता केना आयत
ई बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न अछि
सरकार आ समाज दुनू के यही दिशामे काज करबाक आवश्यकता अछि
बिल्कुल बिल्कुल विशेष रूपसँ डिजिटल शिक्षा पर ध्यान देबाक जरूरत अछि
बिल्कुल कोरोनाक समयमे ई बात स्पष्ट भए गेल छथि जे तकनीक शिक्षा क्षेत्र मे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकैत छथि
सही कलहुँ ऑनलाइन शिक्षामे बहुत विद्यार्थी लाभान्वित भेल
बिल्कुल मुद्दा बहुत विद्यार्थी एहन सेहो छलमे इंटरनेट आबता अथवा उपकरणक अभावमे पढ़ाई नहि कहि सकल
ई असमानता दूर करबाक आवश्यकता अछि
साधन उपलब्ध हो तऽ सिखबाके अवसर बढ़त
हँ आ काल्हि भरिमे तकनीकक उपयोग बढ़ि रहल अछि
बिल्कुल यही कारण विद्यार्थी सभके प्रारंभिक स्तर से डिजिटल सा सत्यता दिखावल जाइत
बिल्कुल आगे बोलू
कम्प्यूटरक मूलभूत ज्ञान आ विशालता नहि आवश्यकता बनि गेल अछि
ई बात तऽ सही अछि
बिल्नकुल बहुत रोजगार सेहो तकनीकी कौशलपर आधारित भए गेल अछि मुदा हमरा लागैत अछि जे केवल तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहि अछि हेलो
हेलो
बरी
आगे बढ़ी आगे बढ़ी
कारण नैैतिक शिक्षा सेहो बहुतेक आवश्यक अछि ई बात आप पूर्ण रूप से मानैत छी
हँ ई तो नैतिक शिक्षा बहुत बहुत ही जादा महत्वपूर्ण अछि
विद्यार्थी के ई सिखाओल जाय जे ईमानदारी अनुशासन सम्मान असामाजिक जिम्मेदारी की होइत अछि
अनुशासन सम्मान आ सामाजिक जिम्मेदारी बहुत ही महत्वपूर्ण अछि विद्यार्थीक जीवन दुने ई बहुत प्रभावशाली चीज
बिल्कुल ज्ञान आ चरित्र दुनू सामान्य रूपसे महत्वपूर्ण अछि
चरित्र दुनू बहुत ही समान रूपसे महत्वपूर्ण अछि
बिल्कुल जे कोनो व्यक्ति अत्यन्त शिक्षित अछि मुदा नैतिक मूल्य नहि अछि तऽ ऽ समाजक लाभ कम भेटत कि नहि
नैत्विक मूल तऽ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज अछि नैतिक मूल बिना विद्यार्थी विद्यार्थी न रहल
बिल्कुल विद्यालय क उद्देेश्य केवल रोजगार लेल तैयार करबाक नहि बल्कि जिम्मेदार नागरि तैयार करक सेहो अछि
बिल्कुल सही कहलउ विद्यालय उद्देश्य से जिम्मेदार नागरिक तैयार कर होइल छै
बिल्कुल आइ काल्हि अभिभावकसब सेहो शिक्षा प्राप्ति जागरूक भेल छथि
हाँ ई सकारात्मक परिवर्तन अछि
पहिने बहुत बच्चा आर्थिक अथवा सामाजिक कारणसे विद्यालय नहि जा पाबैत छल
सही एकखन स्थिति बेहतर भेल अछि
बिल्कुल मुद्दा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक बच्चा धरी पहुँचबाय या पर एखनो काज करबाक आवश्यकता अछि
बिल्कुल बिल्कुल वैसे अहाँके अनुसार उच्च शिक्षा क्षेत्र की सुधार आवश्यक अछि
ई विषय पर विस विस्तार से गप करबाक आवश्यकता अछि कारण विश्वविद्यालय स्तर शिक्षा सेहो अनेक चुनौतीक सामना कै रहल अछि
सही कहलहु हाँ बिल्कुल विश्व विद्यालय आ महाविद्यालय शिक्षा पर सेहो गंभीरता से विचार करबाक आवश्यकता अछि
बिल्कुल विद्यालय स्तर पर आधार तैयार होइत अछि मुद्दा उच्च शिक्षा भविष्य्यक तय करैत छथि
हाँ मुदा कतेको विद्यार्थी स्थानक व स्थानकोत्तर डिग्री प्राप्त कैल लेलाक बाद सेहो रोजगार लेल संघर्ष करैत छथि
बिल्कुल वास्तवमे एकटा महत्वपूर्ण चुनौती अछथि
किएक अहाँके एहन लागैत अछि
हमरा लागैत अछि जे शिक्षा आ उद्योग आवश्यकता बीच एखनो अन्तर अछि
थोड़ी विस्तार से कहू
कियो पाठ्यक्रम वर्षों पुरान ढांचा मे पढबओल जायइत अछि जबकि रोजगारक बाज तेजी से बढ़ि रहल अछि
ई बात तऽ बिलकुल सहीये छै
बिल्कुल आयकालिक तकनीक कृत्रिम बुद्धिमतता डाटा विश्लेषण डिजिटल मार्केटिंग साइबर सुरक्षा आ नव नव क्षेत्र मे अवसर बढ़ि रहल अछि
हँ मुदा बहुत विद्यार्थी एहन कौशलक संग परिचित नही भय पाबैत छथि
बिलकुल यही कारण पाठ्यक्रमक समय समय पर अद्ययतन करबाक आवश्यकता अछि
बिलकुल बिलकुल केवल सिद्धांतिक ज्ञान पर्याप्त नहि अछि
बिल्कुल व्यावहारिक ज्ञान सेहो आवश्यक अछि
सही कहलो जब विद्यार्थी केवल किताब पढ़ि के परीक्षा पास कर ले मुदा वास्तविक समस्या समाधान नहि कर सकत ओ त प्रतिस्पर्धामे पाछा पड़ि सकत अछि
आधारित शिक्षण प्रतियोगित कार्या आ उद्योग सभसँ जुड़ल प्रशिक्षण बढ़ाओल जाए
बहुत नीक सुझाव अछी आइ कालिक इंटर्नशिप महत्व सेहो बढ़ि गेल अछि
बिल्कुल विद्यार्थीक पढ़ाइ संग वास्तविक कार्य अनुभव भेटल तऽ ओ हुनका रोजगार प्राप्त करब सरल होयत
सही हमरा लाग जे करियर मार्गदर्शन पर सेहो ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
एकदम सही केतको विद्यार्थी अपन रुचि य क्षमता बुझे मे बिना विषय चुनौती लेल छथि
हँ बादमे ओका कठिनाइ होय त अछी
बिलकुल सही विद्यालय आ महाविद्यालय नियमित करियर परामर्श कार्यक्रम होयबाक चाही आइ
बिलकुल बिलकुल यींही से विद्यार्थी अपन लक्ष्य स्पष्ट कर सकत
बिलकुल वैसे एकटा औरो महत्व त अपन विषय छथि शोध आ नवाचार
ई तऽ शिक्षण क्षेत्रक आत्म मानल जा सकैत अछि
बिलकुल सही कहलौ विद्यालय केवल डिग्री देबाक केन्द्र नहि होयबाक चाही बिलकुल नव विचार शोध आ समाजक समाधानक केन्द्र होयबाक चाही
बिलकुल बिलकुल दुनियाके बहुत विकसित देश शिक्षा श्रोत पर भारी निवेश करैत छथि
बिलकुल सही कारण नव खोज आ नव तकनीक देशक विकासमे महत्वपूर्ण योगदान दैत छथि
हँ हमर देशमे सेहो शोध संस्कृतिके और मजबूत करबाक आवश्यकता अछि
बिलकुल विद्यार्थी सभके प्रश्न पूछबाक प्रयोग करबाक आ नव सोच विकसित करबाक अवसर भेटबाक चाही
सही बात कतेको बेर केवल परीक्षा परिणाम पर अत्यधिक ध्यान देल जाइत अछि
बिल्कुल जहाँ से रचनात्मकता प्रभावित होइत अछि
एकदम सही जब विद्यार्थी गलत उत्तर देबाक डरमे प्रश्न पूछैत नहि करत तऽ सीखबाक प्रक्रिया कमजोर होइ जाइ
बिलकुल महत्वपूर्ण बात कहलौ विद्यालय या महाविद्यालयमे एहन वातावरण होयबाक चाही जते विद्यार्थी खुलिके अपन विचार राखि सकत
बिलकुल बिलकुल पस शिक्षाक सङघ मानसिक स्वस््थ्य पर सेहोव ध्यान देबाक आवश्यकता अछि
बिल्कुल ई विषय एखन बहुत महत्वपूर्ण बनि गेल अछि
तऽ कतेको विद्यार्थी पढ़ाइ प्रतियोगिता आ भविष्यक चिन्ता से तनाव महसूस करैत छथि
सही विभागक शिक्षक आ संस्थान सबके एहिह विषयमे संवेदनशील होयबाक आवश्यकता अछि
प्रक्रिया होयबाक चाही केवल दबावक स्रोत नहि
बहुत सुन्दर बात जखन विद्यार्थी प्रसन्न मनसँ सीखत तखन परिणाम सेहो बेहतर होत
हँ अकेलकूद कला संगगति आ सांस्कृतिक गतिविधि महत्वपूर्ण सेहो कम नहि आंकल जाय
बिलकुल सही कहलहुँ केतको लोग सोचैत छथिन जे केवल पढ़ाइ महत्वपूर्ण अछि मुद्दा वास्तविक एहन नहि अछि
बिलकुल बिलकुल खेलकूद शरीरे के स्वस्थ रखे छथि संगगीता कला रचनात्मक बढ़बैत अछि
आ सांस्कृतिक गतिविधि आत्मविश्वास विकसित करैत अछि
सही एकटा संन्तुलित शिक्षा प्रणाली यह सबबक आ उचित स्थान होयबाक चाहि
बिल्कुल वैसे शिक्षकक प्रशिक्षण अहाँके विचार की अछि
ई अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय अछि
एक
कारण शिक्षा प्रणालीक गुणता बहुत हद धरी शिक्षा पर निर्भर करय छथि
बिलकुल सही छै शिक्षकक अध्यतम ज्ञान आधुनिक शिक्षक पद्धति से परिचित रहता तऽ विद्यार्थी सबके बेसी लाभ भेटत
बिलकुल येह लेल नियमित परशिक्षण कार्यक्रम आवश्यक अछि
बिलकुल तकनीक बदलि रहल अछि समाज बदलि रहल छी तऽ शिक्षण शैली सेहो समयक सङ्ग विकसित होयबाक चाही
सही बात एकटा प्रेरित शिक्षक हजारो विद्यार्थी क प्रेरणा दे सके छथि
बिलकुल हम सभक जीवनमे किछु शिक्षक एहन आवश्यक रह छथि जिनकर प्रभाव जीवन भरि रह भेल अछि
ई बात पुण्य सत्य अछि
वैसे अहाँकेँ की लागैत अछि आगामी वर्ष सभिस शिक्षा क्षेत्रक भविष्य केहन रहत
हमरा आशा अछि जे शिक्षा आओर समावेशित तकनीकी रूपसँ सक्षम विद्यार्थी केन्द्रित
बहुत नीक विचार हमरो लागैत रहै जे व्यक्तिगत सिखाई डिजिटल साधन आ व्याववहारिक शिक्षण महत्वपूर्ण बढ़त
हू मुद्दा एक बाद सदिगन समान त
बिलकुल सही समय बदलत तकनीक बदलत रोजगार बदलत मुद्दा शिक्षक समाजक विकासक सबसँ शक्तिशाली माध्यम माध्यम बनल रहत
बिलकुल बिलकुल तऽ ठीक अछि फिर बादमे आराम से गप करी जाइ
ठीक छै नमस्कार
नमस्कार